हेलो
नमस्ते
नमस्कार अहाँके की हाल छै
सब नीक बाटै छै हमर तऽ सभ तबत नीक लागै छै रुउआ बताए रउआ परिवारमे लोग कैसन बाछे माता पिता भाय बहन सब नीक बाछे
हँ हमरो परिवारमे सभ नीक छै अहाँके परिवारमे सभ नीक छै
हँ हमरो परिवार मे सब कोइ नीक छै माता पिता भाई बहन सबके तबियत नीक लागै छै रउआ बताए खाना पीना सब क लेने छै
ह खाना पीना तऽ सभ खाइए लेल छी खूब नीक खाना बनल रहैए आज आज तक खाना बनल रहैए दालि भात घिउराके सब्जी ओकरा बाद आम खैले छी ओकरा बाद भिंडी केतना सुन्दर सब्जी लागे छै अभी के तऽ भिंडी एतना नीक लागे छै इतना लरम लरम भिंडी होकै छै बाद मे तऽ इतना जुआ जाइ छै भिंडी खााय के मन न करै छै न
आर ओ बात सब नीक कह देने छै घिउरा काफी बूढ़ा गेली छै ताजा ताजा रहै छै तऽ अच्छा लागे छै आ भूरा जाइ छै तऽ बिया हो जाइ छै तऽ रउआ तऽ गाँंव सइड से रहै छै ताजे ताजे सब्जी मिले छै रउआ सब्जी तऽ ताजे ताजे नीक खइ छै
हँ तऽ ताजे ताजे सब्जी खाइ छी तैयो लेकिन लेकिन मोन नहि लागैत छै खायमे उतना नया नीक लागैत छै मन करैत छै कि की खाइत छी अहाँ
तऽ रउआ सादा खाना नीक लागे छै कि नाॅनवेज खाना नीक लागे छै रउआ के रउआ कयसन खाना पसन्द आ छै
हमरा तऽ सादाइ खाना नीक लागै छै न ओतना उ नॉनवेज खाना न दिक लागै छै अहाँके नीक लागै छै ओतना नॉनवेज आना रोज दिन के खाना ना छै कबो कबो तऽ खायके
हँ रौआ बात सब नीक कत मानि छी ठण्डा के दिनमे बरसात के दिन मे थोड़ा मसालेदार खाना नीक लागे छै नॉर्ल नीक लागे छै गर्मी के दिन में तो हलके खाना नीक लागे छै जादे मसालेदार खाना खायल छै तऽ थोड़ा पेट मे खराब हो जाय छै तबे तो गड़बड़ा आ जाय छै तो हमरा ते सादे खाना गरमी में नीक लागे छै हमरा त खाना मे जादे नीक लागे छी चावल बासमती के चावल हो दाल हो सब्जी ओ और सब्जी उ रहे छै नीक लागे छै भुजिया आलू के फेर तिलौरी मिल जाय पापड़ मिल जाय चटनी सब मिल जाय ते नीक लागे छै और सलाद मिल जाय सब गर्मी मे खाना न कोन लागै छै
हमरा न हमरो सादे खाना नीक लागे छै जैसे हो गेल दाल हो गेल चावल अभी तऽ चावले अच्छा लागै छै पहिले हमरा रोटी खूब नीक लागे छै लेकिन अभी चावले खााय छी कि तनी देह मे काबू आय आ फैट बढ़े ओकरा बाद सब्जीमे परवलके सब्जी हमरा खूब नीक लागै छै ओकरा बाद आरी एक दूगो सब्जी खूब नीक लागै छै ओकरा बाद कहाँ जादा खाइ छियै
रौआ पेट पर ध्यान देबे छी कीध रह बय म कर छल कि न
देह परे ध्यान दै छी व्यायाम न करै छी व्यायाम करैके नहि होइ छै हमरा से सोच बोलू तऽ आच हो जाइछी कि बिया
हँ हमरा ते थोड़ा देख केे नीक लागे छै देखे छ फोने पे यूट्यूब पर देखे छै वीडियो ओहि से सब व्यायाम नीक करे छै रौआ सुबह मे जॉगिंग करे छै कि न रनिंग त रउआ सब करै छै कि नहि
ना हम तऽ सवेरे नहि उठै छी तऽ जोगिंग कहाँस करै छी
उठ जाय छी जाे सन्डे के उठ जाय छी आ दोस्त्ते के प्लान बनाई छै आ सुबह जा के पार्क मे बगले रहे छै तऽ पार्क मे प्लान जॉगिंग करे नीक लागे छै त जॉगिंग करे छी तो खेल कूद ले छ गर्मी तऽ काफी बढ़ जाय छै ने त शाम मे ते दोस्ते न खेले छै टाइम न मिले छै खरे पेर रहे छै फूल मे जा के सब खेल लेबै छी हम दोस्त सबसँ बतिया लेबे छी ओहि सब ठीक लागै छै और रउआ खाना पीना पे ध्यान देै छियै देह बनाै छै कि नहि रह
हँ खाना पीना पे तऽ ध्यान दै छै बिना खाना पीनापे ध्यान देलका होइ छै
त रउआ चौबीस घंटामे क घंटा नींद लेबै छी
हमरा चौबीस घण्टामे कोनो ठीक न छै कहिओ चारि घण्टा कहियो पाँच घण्टा कहिओ आठ घण्टा कहिओ दस घण्टा आब उतना रूटीन नहि छै हमर
नहि ओ तऽ ठीक कहै नीक लागे छै लेकिन हम तऽ नीद लेबे छ रोड आठ घंटा नी लेबे छी ताकि उमर मे नीद लेब जरूरी ब नीक लागे छै आगे चल के थोड़ा दिक्कत हो जाइ छै तऽ आठ घंटा रौआ भी सोनी मे लेे छै रात मे न लेबे छै तऽ दिन मे पूरा लगे छै रात में चार घंटा लेे छै दिन मे चारि घणटा ले छै न त आठ घणटा पू जाइ छै क कोग कम्प्लीट करै छै आओर बताय छै जिम के प्ल लाग छै जिम र करै के मन नीक लागै छै
न जीमे न करै छी हमरास से होबे नहि करै छै जी
ह तर ओ आगे चलके सुमन बाइ छै किना जिम कर के छै
न मन तऽ करै छै हमरा तऽ मन तऽ करै छै जे बॉडी बनाबयके खूब मन करै छै कि हमरो शरीर बनि जाइ तऽ खूब नीक लागै छै
तऽ केकर शरीर पसन्द नीक लागै छै केकर बॉडी हीरो मे अच्छा लागै छै
हमरा तऽ सभसँ बढ़िआँ बॉडी अभी हमरा उतना अभी नहि देखै छिय हम लेकिन हमरा उतना मतलब हमरा उतना बड़ बड़ बॉडी नहि चाही हमरा बस देखयमे सुन्दर बॉडी चाही
बात तरआ नीक कहै छै रुआ ते गोर भी काफी रहे छै तआ त बॉडी पेआ नीक लागे छै त रआ सुनल छैड़ा बंगलोर से ले के आय छै काफी अच्छा लागे छै महंग मिले छै बैंगलुर में कपड़ा
न ठीके मिलै छै वहाँके हिसाब लऽ ठीके छै ने जादा महंगे छै ने जादा सस्ते छै लेकिनुआ आइशनो छै कि खूबो महंगो महंगो मिलै छै ऐसे नहि पचास पचास हजार के एखन गो कपड़ा मिलै छै
ई तऽ ब्रां्ड हो जाइ छै पचास पचास के ने
ह्म तऽ हमहूँ आब सोचै छै कि खाली हम अपन रूल बनयले छी कि आब जितना पे पहन लेबै छी ने जितने सामान इस्तेमाल कर लेबै छी तऽ अगला बार ओ ओ सामान के ओकरा से दू रुपआ जााद यूज करयके छै कम न
तऽ ओ खाइ के पिछे खर्चा काफी जादे करै छै कना जोगाय छै पैसा
खर्चा न करै छी अब देखी जो सामान जरूरी छै तऽ ओहिमे खरीद लेबै छी तऽ ओहिमे का दिक्कत छै
तऽ सुनले बानी छै कि रउआ पढ़ाइ लए लैपटॉप सोचत बानी छै किनै लए लैपटॉप कल की नेम छै कम्प टोकी लै छै
नहि तऽ कम्प्यूटर नु खरीदै छी अभी तनी पैसा के कमी चलै छै अभी मात्र हमरा पास लग मात्र तीसे छै तब इस्तेमाल हो जाइ छै कपड़ा खरीदे के पड़ै छै छै फेनु जो जो दिक्कत होकेै छै ओ खरीदयके पड़ै छै फेनु ओ दू चार तयिका मयका घरोके लोकके देबेके पड़ै छै तऽ तनि सुख दिक्कत हो जाइ छै हमरा अहाँके पता छैय हम अपन हम अपन घर वाला से से हमर मम्मी बाबूजी से कय दिन हो गेल हमरा पैसा लेबे के कय दिन करीब नहि हो तऽ हम एगारहवीं क्लास मे रहली न तऽ फॉर्म भरे के होइ तबेके लेल रहली अभी तक ओकरा बाद जते हमरा खरीदैके होय छैय हम खुदे खरीदै छी।
काफी अच्छा बात भाय छैय। काफी नीक बात कहै छैय तऽ रवा कइसन कम्प्यूटर लेेबे के सोचत बानै छैय कम्पनी वाला की लोकल कम्प्यूटर ले के
न न न ना न न न ना कम कम्पनीवला हमरा तऽ मन छैय कि एक लाख डेढ़ लाख के करीब लेबेके पूरा सेटप बैठाबैके ओमे इन्भर्टर टी वी कम्प्यूटर के स्क्रीन सिफ पेउ ई सब लगाबे के मन करै छैय एके बार मे
अच्छा रौआ सोचले बहुत निक बान छैय कंप्यूटर बैठाय ले मे छैय ते काफी रौआ अच्छा ल अच्छा रहै छैय।
लेकिन ए एगो दिक्तत छैय
आ ताइ का दिक्कत बा छैय
कम्प्यूटरमे बैठा देबै छैय तऽ हमर घरवला अगर मान लू हमरा कॉलेजमे भेज दै छियै तऽ फेर कम्प्यूटरवा रह के का करियैसँ ओहि लेल लैपटॉप पर मन जाइ छैय तऽ कहबौ कम्प्यूटरपर मन जाइ छैय।
आ रउआ तऽ बात से नीक कहै छैय लैपटॉप रहै छैय तऽ कहीं भी ओकर ले जाइ छैय आ कंप्यूटर रहै छैय तऽ कम ट्यूटर के कंही जा सक बानी छैय घर पे से रख दे बानी छैय तऽ कब टल लेबै के सौचत बानी छैय। त रउआ कम उट पले सीखले बानी छैय।
हँ हमरा आ जाइ छैय चलाबै हम तऽ अभियो चलाबै छियै हमर एगो हमरा कम्प्यूटरै कम्प्यूटरो तऽ लैपटॉपो जैस न होइ छैय।
न थोरा अन्तर रहय छैय कम्प्यूटर त हमर दोस्त सब बहुत सिखले छैय हमी सोचारी छियै कम्प्यूटर क्लास कर रहले छीर कम्प्यूटर क्लास अभे ले नहि करे छै
न हमरा कम्प्यूटर क्लास न आबइ छैय। हमरा कम्प्यूटर क्लास करे के मन करै छैय लेकिन जाइ जाइमे बड़ा दिक्कत होइ छैय रोज रोज जाइमे बड़ा दिक्कत होइ छैय।
बात तऽ रउआ सही कहि बानि छैय। ठीक बात छैय त रउआ अपने कंप्यूटरब किने छै नु त ओइ से प्रैक्टिक कर ले छैय रउआ महीना भर में ते कंप्यूटर नी से चलाबल सीख ले छैय। कनि दिक्कत आदी नहिखे छै के लैपटोप चलाबे नै छी ओ त कम्प्युट चलायके बात छै
ओ हँ ओ तऽ हमहुँ समझै छी आँह जे बोलै छी ओ हम समझै छी लेकिन फेनो दिक्कत हो ने जाइ छै
ठीक भइ बाद मे बात करी नींद लागय छै
ठीक छै नमस्ते अहाँ अपन ख्याल रखय छी